हेलो।
ह। ओ नमकीन लिखल रहै छै देबे ने केलको। मने कटलि।
तऽ कैसा काटि गेल।
हूॅं।
अपने कटि गेलक।
आ।
अपने कैट गैलक। त।
कथी कर रहल।
अपने क उना बर गेल।
कहाँ छियै कतहु, आवाज आबे छलै, अगल बगल स।
दीदी घर ऐल छी
अच्छा दीदी के सेसुराल गेल छै।
किछ काम रहलक हूआके
दीदी घर ऐल छियै दीदी घर
किछ काम रहलक ह हुवा की ऐसे ही घूमै लऽ गेल छलियै
हेलो पूजा छेलै पूजा छ छलै सतनारायण भगवान के
अच्छा अहाँ कन सतना हँ हँ सुन लेली अहाँके ने सत्यनारायण भगवान के पूजा कथा जे होय छलै वही ने हमरा आरके ने कथा कहै छैल
तब पूजा पाठ के तैयारी भए गेल छै कि हो रहल
तैयारी भए गेल छै अभी पंडीजी क आब ओमे देरी छै ओहि ल पर जाना भएै छै
पैस
हमरा चलबी
हम्म त बहीन गांव गैल छलियै तऽ हु क कैगो बाल बच्चा छैय।
एगो बेटा छलै एगो बेटी छलै
अहा
बरा-बरा ओ होय तऽ
हँऽ एगो दस साल के छै एगो पान साल के छै
ठीक छो आर बताऊ खाना-पीना भए गैल छऊ।
नहि खाना-पीना नै भेले हे पूजा-पाठ होय जते फेर होते सब
कुछ बनेलियिये कि न
नहि कुछो नहि बने लियै
भोज आर है तऽ
हँ भोज हय
खाउ-खाउ भोज अहि सब खूब हमरा आरके रिश्तेदारी मे तऽ कह कुछु होयबे नु करै छल अपने घरेमे बैठल में रहै छैल हमरा आर होएबो करै छै कोइ तऽ कोइ बोलबैहो नहि करै छलै भोज खाय ला
कइले ने बोलबय छै
अब की जाने गेलियै काहे ले नय बोलबै छलै।
पुछीयो।
हहाँ बाजू आओर सब की कनन समाचार बताताउ
समाचार तऽ ठीके छै गर्मी एते ने छै के हालत खराब है। अल आ हूँ।